हेलो, हां खुब खुश रहु। की हाल चाल छै?
की हाल चाल छै।
की कर छी भाएनी
किछु नहि करै छी बैसल छीिय ना। कहलियै कनि बातचीत कऽ लैत छी बहुत दिन भऽ गेलै बातचीत कयला, कहलियै बातचीत कऽ लैत छी। हँ, खाना पीना भ गेलै, खाना पीना नै नास्ता भेलैये, खाना पीना त कनि रहिके हेतै, अहां के एमहर, नाश्ता भ गेलै? अहाँके नाश्ता भऽ गेलई।
तऽ ने के नगरे एखन तऽ गर्मी मौसम बहुते होइ छै।
हँ, गर्मी तऽ बहुत पड़ रहल छै।
तऽ ठण्डे ठणंडे से लोक सब सामान सब
हँ, हँ, तखन की बनल रहए।
गरम-गरम सामान सब नहि के ठण्डे खाइ छै। सब्जी सब ठं्डा पड़ल, साग सब खेलक तकर बाद पालक साग सब, एखन तऽ बथुआा साग मिलते नहि छै।
हँ, पटुआ पटुआ साग खयबाक चाही। बेसी।
त सब्जी बारे मे कख आम महीना तऽ घट छै। आ लोक सबके तऽ आम ब आ लोक सब के तऽ आम बड फड़ल छै, अखन तऽ बड आम एखन तऽ बेसी आमे सब बिकाै छै न। आ तरबूजा सब बिकल पपीता सभ बिकल
तऽ कीसभ बनल रहए एखन। नाश्ता मे की सभ बनल रहए एखन।
ता ता गर्मी म क सब छै। लीचियो को मेहना चल अ तऽ लीची के महिना कनि कनी जाय रहलए।
हँ।
आ एखन तऽ फेर लोकसभ की करतैखन पालक सागके सब्जी भेल, पालक के साग के सब्जी बनेलक, लोहिया लोहिया चढ़ेलक, तकर बाद साग कनि प्यज डलक जे प्यउज दऽ कऽ बनबैत छै से पउ कनि बुझलक
ह्म हँ
तेल कहै छी बरबर क